नमस्कार हेलो आओर बात ताउ कैसन बा हाल चाल
सभ नीक छै
आओर तब खाना खा लै छी
हँ खा लिए छी आप खा लै छै
हँ हम भी खा लेलियै रौआ कथि कथि खैलियै ह
हम तऽ खयलियै हे चावल दाल सब्जी खयली
उहाँ के मौसम कैसन छै
यहाँके मौसम अभी नीक छै
इधर तऽ मौसम तऽ बहुत गर्मी बहुत रौद छियै बहुत आ घाम लागै छी बहुत धूप छी आओर बताउ खाना मे का का बना लै छी
खानामे तऽ हर चज हर चीज बना लिये छै
जैसे कि मतलब कथि कथि बना लै छी बताउ ने
चावल दाल सब्जी सब्जीमे ह तरहके सब्जी बनायलै छियै चिकेन मटन बि नानी इहे सब बना ले छै
वाह तब तऽ बहुत मतलब आबै छै बनाय ऐसे कहाँसे सिख सिखलियै ईसभ बनायके रौआ
अब खुद से बनाय के सीखे हैं
चलिये ई तब तब तऽ सही है हम आओर बताबू् मम्मी मम्मी से सिखलियै कि अपने अम्मा से सिखलिय बनायके खुद से देख देख के मतलब हुनकर देख देख के सिखलियै कि खुद से बनायके आ गेली
देख देख कऽ सिखलियै
आओर बताइए पढ़ाई लिखाई कैसन चलत हइ अपन
सभ ठीक छै
सभ नीक छै ने
हँ सब नीक छै
खाना भऽ गेलै
हँ हो गेल
कथि कथि खेलिय है रौआ
हम तऽ खयलीए यै चावल दाल सब्जी भिंडीके सब्जी खाइ छियै आओर अचार खाइ छियै सलाद खाइ छियै
तब तऽ बहुत कुछ खाय लै
आप क्या क्या खाइ छी
हम हमहुँ खैलियै आज दाल दाल चावल सब्जी फिर सलाद रहले हे सलाद खीरा के फिर च दुकन्दर रहलै है उसमे फिर उसमे निम्बू चाट मसाला यही सब रहलै ह चटनी भी रहलै है यही सब खैलियै हे आओर बताैयए गर्मी बहुत पड़ै छै तऽ उधर गर्मी से राहत ल कोनो पेड़ पौधा लगायले पड़िय कि नहि रौआ
हम लगाय छिय ने हमर नेक पर हमर अनेक तरह के पौधी लगा छी
अहाँके बताउ ने कथिी कथी पौधा के नाम थोड़ा बताउ हम हम भी लगेबे इधर पधा
हम तऽ एगो क आम के पेड़ लगाइ छियै आओर लीची का कटहल का मरूद का और होताै नीमबू का केले का
ई सब पहिले ही से ई सब पहिलहि से लग ले लगा लेलेे बड़िी रहौआ क अभी लगाबे बाला बड़ििया ह
नहि पलहिी से लगा लिय बने
आओर बताउ खेती बाड़ी करै छी अच्छे से खेती बाड़ी चलै छै
हँ सभ नीकसँ चलै छी
आओर बतइयए खेल मे रहुआ कोन कोन सबस जादा खेल पसन्द छै
हमे तो सबसँे अच्छा गुल्ली डंटाा अच्छा लगता है
अच्छा चलििय तब गुल्ली डंटामे मतलब उ दोस्त मित्रके साथ खेलै छै ने गाछीमे जााकऽ बागवानी मे ओरी जााकऽ
ह
हम भी ऐसन बहुत खेले छीियै गुल्ली डंटा खेले खेले रही आ पहिले बता दू कि फू फुटबाली खेलै रही पहिले मित्र के साथ जााक बहुत बचपन मे बहुत खेल खेलले पै वैसे रघुआ कैरम बोर्ड खेलने पड़ी है कि न कभी
हँ खेलै छिय ने
कैरम बोर्ड आज खेलबह आज खेलब ह शामके
हँ खेल
खेलेल लइ आज बारा दिन हो गेलै खेलला कैरम बोर्ड अहाँके आओर सब बताउ मीट बना लै छी मुर्गी के मीट
हँ बना लिय छी
हम तऽ कालू रहू हँ हम भी बना ले छी नीक से बना अच्छे से बना ले छी बड़ा नीक लागे रहले ह बनले रहलियै य आज बहुत नीक लागै छै खाना मे खााय मे सब त तारीफ करे रहले हे मतलब घरमे सब कोइ तारीफ कर दैत आओर बताइए आउ आओर बताउ
सब ठीक छै नीक छै अपन बतयौ
हँ हमरो सब नीक
आओर बताइयए न पढ़ाई लिखाइ कैसे चल रहीै
हँ पढ़ाई लिखाई सब नीक से चल रहै बहुत अच्छे से चलै छै ओर बतैयौ ने अरहुआ कोौन से क्लास मे पढ़ै छी
ह बारवी
अहाँके रजिस्ट्रेशन हो गेलै अहाँके रजिस्ट्रेशन हो गेलै
हँ हगे होग लै
वैसे कितना पैसा ले ले यहके रजिस्ट्रेशन मे
हजार रुपआ
हमर तऽ बहुत जाददा ले लेल हमर चौदह सए लेले रजिस्ट्रेशन बड़ा जदा
आब थोड़ा शहर मे पढ़ै छियै ने इसीलिए
हँ हम हमरा तऽ लागै छै कि अ पैसे के मैटर मे रुआ गाँवमे भाग अयली
ह ठीक छैियै आब सही सोचलियै
हम रौआ के रोकै रही फिर भी रौआ न मानलियै आ गेलियै इधर गाँव मे आ बहुत चलाक छै चला क आदमी चहिए आप आओर बताै आपको मतलब अ पनीर टिक्ा पनीर बिरयानी ये सब आ जेतै बनावे आजालै बनावै
हँ
चलि आउ थोड़ा खी खिय आउ कभी हम हमरो भी अहाँके तऽ सब बनाबे आ जेतै
हँ कियाइ छी हम जरूर आइ
वैसे आम मे आम का बागवानी हई कार हआ
हँ ह
कोन कोन से आम लगाय ले बढ़ि रहगा
हम तऽ डालमाक के आम लगाई छियै आओर ओ मालदेव के लगाई छियै जाादाक के लगाई छियै बिीजू के लगाई छीियै
लगायल छियै ने
हँ
आओर
आ पता ह ने
हम भी लगैले पियै लगैले छी आम के लगले छी दूगो बम्बई हई एगो एगो दलमा के आम हई फिर लगले छियै कटहल दूगो कटहल का पेड़ लगले छियै फिर नींबू क एगो पेड़ लगा ले छियै फिर दूगो पपीता के लगा ले छियै फिर एगो अंजीर के पौधा बहुत पेड़ पौधा लगा ले छियै पेड़ पौधा जरूरी भी है इतना गर्मी पड़ै छै तऽ धू मतलब धूप से बचाबै ल छाँव मे बैठे छी पेड़ के पेड़ बहुत रक्षा करै छै ने गर्मी से धूप से बचाइ हँ आओर आओर बताइए आउ पूल पूल रौआ लगले छी कि नहि अपने घर के आस पास
न लगै छिय
हम तऽ लगैले छी अपने देीवाल के जड़ी में लगले छीियै बहुत गेन्दा के फूल हय ओड़ल के फूल हइ फेर और चम्पा आऔर चमेली के फूल लगले छी बहुत नीक लगे छै अलगे से देखने मे अलग से देखेमे बहुत नीक लागै छै अनेक तरह के फूल लगा ले छियै ओहिसे उधर बारिश उड़ भेल भेल गेलै या की न एक दो दिन पहल
हँ
जदा ज्यादा बारिश भेलै कि कम थोड़ा
ठीके होइ छै
अच्छा मने ठीक छै ने बारिश ठीक भेलै चलू अइ मने बारिश भेलै तऽ एक दू दिन तोरा ठं्डा मौसम रहल छै ने अच्छा लागि रहल छै
हँ बहुत अच्छा मौसम रहल छै
हँ ओर मतलब मम्मी पापा ई सब को मतलब धूप मे बाहर न निकले देबै बहुत धूप होइ है न समझले
हँ ठीक छै
हँ बहुत धूप होइ है तऽ मम्मी पापा के धूप से बाहर न निकलबे आ खुद निकलबै तऽ छतरीू ले के निकलबै समझ मे आबे है अहाँके
हँ
हँ हम भी तऽ बहुत सतर्क से रहै छीिय काहेकि धूप इतना तेज उगै छै कि गर्मी मे पूरा क करबैया आ फेर बारिश हो जेतै तऽ तैरा राहत मिलतै गर्मी से ने
हँ आओर बता ने कही घूमने चलैत छै
हँ सोचै छै कि अ चबई मनााली घूमने घूमे
चलिय हँ
उहके बहुत वहाँ के मौसम बहुत नीक रहे छै ओहि ल हम सोचैत री घूमे चले के मनाली काहेकि नीक नीक पौधा छै नीक नीक मतलब बर्फ भी गिरे छै कादो सुने मे अले है हमरा बहुत अच्छा अच्छा जगह है चलियौ अपने से बात करके बड़ा नीक लागल फिर कभी बात करब ठीक है